अचाल
हँ ठीक ठाक।
हम्म हम बता देब अहाँके, कॉल कऽ के।
हँ बुइझ गेलौ। समझ गेलियै, अँ भोजन भात भऽ गेलै।
हँ भऽ गेलै।
अच्छा हमर भेलैयैं आइ कनि हमरा किछु घटना भऽ गेलै।
की भेलै से।
हमर सासुरमे कोनो घटना भऽ गेलै।
अच्छा
हँ त हम आइ एखने तुरन्त नहा-सुना कऽ भोजन केलहुँ हन। हँ- हँ आइ बनल अय अहाँ क दालि,, भात, तरकारी। की हँ सैह सब बनल अय सलाद छलै। हम्म त वैह अखने खेनाइ खेलहुँए आब कनि कालमे जायब कनि बौआके दाँत उपरवबै लए।
हँ दि गेलथि लाल पिसिया के देखै लऽ।
हँ एलैथ न अहाँ फोन केलथि। हं-हँऽ लाल पिसिया कऽ देखय लए गेलथि हन, कहलथि हमरा हम कहलियनि भ आउ ग।
हँ त लाल पीसिया की कम छै न दर्द-तर्द
हँ-हँ कम छैन आब त हमरा लगैय काल्हि परसू तक टाकों काटि देतैन।
अच्छा त काल्ह परसू तक काटि देतनि।
हँ-हँ सोनु आय एतै भीनसड़े आयल रहैत।
अच्छा।
हम्म अस हम्म सोनु आय भिनसरे आयल रहैत त कहलैथ तऽ की जे ऑफिस के काँस्व रहैन
अच्छा हम्म आ हिनकर दाँत उपरबबै लै एखन जेबनि
हँ-हँ
अच्छा हिनका बेसी दर्द छनि ने मानवि के अलो हेलो हेलो हेलोऽ अहांके आवा